हलो
हेलो
हँ हँ ई तेल जे पेरायल जाय छै
हँ
से गोटक पीरा गोटक
पीरो गोट के पेरायल जाय छै आ करियो गोट तोरी होय छै तकरो पेरायल जाय छै ओकरा तोरी कहल जाय छै करियाकेऽ ह आ जकरा राइओ कहै छै नहि तेलमे अन्तर होय छै
नीक होय छै पीरेक न
हँ नीक होय छै पीरेक
हँ आब कमे गोटक बेसी तेलो होय छै
कम गोट जे हँ ओकरा जे नहि ओकरे बेसी होय छै पीराके हँ पीराके बेसी होय छै अढ़ाइ किलोमे
एक किलो
एक किलो क होय छै
हँ आ उ तीन किलोमे एक किलो होय छै करियाके
त ओकरो अपना घरक जे पेरवै ढङ्गसँ सुखाए अबयके तऽ ओकरो बनै छै अढ़ाइ किलोम तऽ अढ़ाइ किलोमे ओकरा एक बेसी भए जाय छै साढ़े तीन किलोक होय छै एक किलोके होय छै डेढ़ किलो सवा किलोके होय छै अढ़ाई किलोक पीराक आ ई होय छै तीन किलोक त एक किलोक हँ
हँ आ तीसियो के तेल होय छै
तीसियो के तेल होय
ओ खाय छै तीसियोक तेल लोक खाय छै
खाय छै उएह ने तीसी सबके जे तेल पेरै छै ओ मशीनपर तऽ ओ जे फेँट क जे बेचलक तऽ तहन ओ फेँटके जे बेचैत छै तऽ ओहिमे मिरचाइ मिलाए कऽ पीस देलक तऽ
करै छै हँ
पीस दै छै तो झौसगर त सेन्ट आबय छै हँ तऽ पता नहि चलय छै पता नै चलल जे अइमे झंस ओरिजनल तेल नहि छियै
हहूँ आ सूरजमुखियो के तेल पेरायल जाइ छै
सूजमुखीके तेल पेरायल नहि जाइ छै ओकरो पेरायल जाइ छै तऽ लेकिन हमसभ खेने नहि छियै
हाँ
ओकर तेल सुनैत छियै जे तेल उ
अकठेन होय छै भरिसक ओकर तेल बढ़िया नहि लागय छै खाय मे
हूँ नहि हमरा सबके नहि पता पता छै ओ नहि खेने छी हम ओ तेल लेकिन फूलके रोपल तऽ देखय छियै खेत सभमे देखने रहियै जे रोपि दै छलै लोक त फसल उपजाबै छै आ ओकरा झाड़य छै जेनाहि गोट ई सब झाड़य छै
हाँ
तेनाही ओहो झाड़ल जाइ छै
अ
तऽ ओकरो झाड़य छै तऽ ओहो झाड़ल जाइ छै तऽ झाड़ल जाइ छै तऽ अपन ओकरो तैयार जेनाहि गोट सभके तैयार करै छै तेनाही ओकरो तैआर करै छै हँ लेकिन आब केना स्वाद छै सेहो होम नै
हँ हँं लेकिन होइ छै एम्हरो सभ होइ छै सूरजमुखियोसभ लोक बाउग करै छै रोपै छै हँ
सूरजमुखी करै छै पहिले बीचमे जे बहुत लोक करैत रहै आब एम्हर कनि कम कए देलकै
आ मौसुरी सब मे जे एकटा मिसिया रहय छै त ओ लोग खाय नहि ने छै एकटा मिसिया लोक निकालि दैय छै बिछ बिछक
निकालि जाइ छै कते ओहिमे तऽ मौसुरीमे तऽ अपने मे ने एकटा अगबे होइत छै कतेक निकालतै तऽ च नहि नहि खराबी नहि करै छै कतेक निकालतै लोक मसुरियो ओना अशुद्धे होइ छै अकटोमसिया अशुद्धे होइ छै
ओ
तऽ अपन जे छै से लोक जखन अपन दालि होइ छै तऽ अपन‌ ओ दालि फटकयमे दर्रयमे बहुत निकैल जाइ छै हँ फटका जाइ छै आ दोसर गप्प चलनी एगो रहैत छै बड़का अथी छेदवला मौस आकटा निकलै वला चलनी हँ गोल गोल रहय छै त ओ चलनी रहल न तऽ मसुरी ऊपर रहि गेल ओहि चलनीसँ चालि देलक तऽ सभटा एकटा मिसिया जे छै से निकलि जाइ
हूँ हूँ
तऽ एकटासब निकलि गेल तऽ तहन तै कियो ओहिमे एगो दूगो रहिए जाइ छै
हँ हँ ओ एके रंग रहै छै ने एक् रङंग रहै छै ने देख
एके ओ निकलै नहि छै फटकैमे ओ नहि निकलै छै किएक तऽ गुरकि कऽ चलि आबै छै
चलि आबै छै हाँ
ओ नहि निकलै छै तऽ अपन जे छै से ओकरा अपन दरैए सबमे जे निकलि गेल से निकलि गेल
हँ।
हँ, फटकै-फटकैमे दर डाइल के जे फटकल जाइ छै। ताहिमे बहुत निकलि जाइ छै।
खेल जाइ।
तऽ ओ निकलि गेल, गुड़ासबमे जे ओ चलि गेल। तऽ अपन माल-जाल खा लेलक ओ। हँ-हँ, इम्हर दाईल साबुत। हँ-हँ, दालिकेँ देखै छियै। कुकरमे बना कऽ।
हँ।
दालि कऽ।
हँ।
एक आधा किलो दालि मोसुरी।
हँ।
अगब, साबुत मसुरी धोइ कऽ माटि-ताटि रहै। सेतऽ ओकरा धोइ देलहुँ धोइ कऽ आ ओकरा। दालिमे कूकरकेँ दए द कूकरमेकेँ दए देलहुँ।
हूं।
आ कनि नामक देय देलहुँ, सौंसे तऽ अपन। से सिद्ध केए कऽ तखन ओकरा। बाल्टीमे उछयलक तऽ ओकरा मयथ कऽ गैस सभके पिया देलहुॅ।
बढ़िया होइ छै, ओहिसँ कहै छै दूध
हँ, दूध।
हँ, दूध नीक होइत छै, आ जेहन मालोकऽ जेहन अन्न देतै तेहने नीक दुध देते न, ह, ह घास घास दै छै, तऽ घासपर तऽ दूधो तेहने रहतै ओहिमे ओ तऽ ओनाह हरियरी भेलै लेकिन।
घास परका दूध जे होइत छै ने तऽ होइत छै ओ शुद्ध। लेकिन ओ दूध कनि पातर होइ छै।
पातरि होइत छै, अन्न जखने देतै तऽ अन्नके तऽ ओ गरह र दूध हेबे करतै ने जेहन।
ओकरा खिचड़ी पड़ैत छै, ओकरा चोक ओकर बोराके बोरा आनल जाइ छै, तऽ पड़ै छै, सुधा देनाय पड़ै छै, ताहिके बाद हउवएह ए काथि एक सा नओ किलोके एगो बोरा अएलै हन। मिनरल पड़ै छै, ओकरा मिनरल कहै छै जेना। आदमी सभ हॉर्लिक्स पियै छै।
हँ।
तही टाइपके तेहने सेटो रहै छै, ओकर ओकरा बोरा आइ एलै हन देखलियै हन तऽ ओकरा मिनरल।
सभ भुइजके रहैत हेतै पिसायल।
हँ, मिनरल आब की सभ रहै छै पता नहि एकदम पाउडर पैक रहै छै। ओ जे छै, से दै छै ने। तऽ गाएके देहमे तागत आनै छै, साइनिंग ओकर जे छै। सँ चमक आबि जाइ छै देहमे गाएके
आ खेसारी नहि दै छथिन?
खेसारी उपलब्ध अपना नहि करैत छथिन।
हँ, हँ खराबियो करैत
मालजालकेँ तऽ घासमे लोक खेसारिए करैत रहै पहिने।
आ।
तऽ आब अपने नहि करै छथिन घासकेब। घासमे दै पड़ै छै जनेर
ओ
जनेर के अखन सब के ओकर सब के सब के अलग अलग सीजन से तऽ एखन हेबे जनेर काटि कऽ खुआ खुआ रहलखिन हन
ह आ जनेर तऽ आधा पर काटि लैत छै तऽ फेर होइ छै
जड़ि भिराए कऽ काटल जाइ छै जड़ि ओ फेरो पनकै छै
ओ
पानि पड़ैत छै तऽ फेरो पनेक जाइ छै
हँ हँ
तऽ ओ एखन ने जे छै से जनेर कटि रहलै हनँ आब जनेर जखन खतम हेतै तऽ कए भेराइटीके जनेरो छै
ओ
कए भेराइटीके जनेर छै एखन मने जे छै से
किछु होइ छै नमहर नमहर
इहै जनेर मकइमे सनसन होइत छै तऽ नहि सीजने सीजन कहै छी सीजन एकर जे छै से एखन एखनो होइ छै ई कटलाके बाद फेर जे चाहतै बाओग करयके लेल तऽ सेहो होइ छै आ तहन ओहिसभके बाद जे छै से जइ करै छै
ओ जइ दोसर भेलै हँ मेही मेही रहैत छै हँ हँ हू हू
करै छै तऽ ओकरो जे होइ छै घास तऽ ओहो जड़िसँ जे काटै छै तऽ फेर दुबारा ओहो पनैक जाइ छै जइयो जइओ पननकै छै जेनाहि जनेर पननकै छै तेनाही जइओ पनकै छै तऽ ओकर दोहरा कऽ तहिरा कऽ ओकरा लोक काटिकऽ खुएलक
ओ
हँ
आ सोन जे होइत छै से ओ होइत छै कुत्र्रुमके गाछमे
सोनके गाछ अलग होइ छै पटुआ नहि होइए
पटुआ होइ छै
पटुआ सोन पटुआ जे होइ छै ई जे गापर तऽ ओ सन ओतबी टटा गाछ होइ छै
लम्बा लम्बा
बड़का गाछ जनेर जहिना होइए तहिना लम्बा लम्बा गाछ होइ छै
ओ हँ
तऽ ओहो सोनके जे छै से ओकरो जेनाही मनेजरा जेना होइए ने
हँ
मनेजरे एतेक टटा गाछ होइत छै
हँ
तेनाही जा कऽ जे ओ सोन होइ छै जेनाहि ओ जखन सूखि गेल तखन ओकरा सीनकऽ ओहिमे छिलका हटा देलक ओ पटुआ गाछके तखन ओहिमेसँ सोन ओकरा निकालै छी सुखा कऽ
ओ तऽ हँ तऽ ओकरे रस्सी रस्सी बनै छै सोनके आ फेर उ तरका डाँट रहि गेल तऽ ओकर जारनो भऽ गेल
जारनि बनि गेल हँ
आ कुतुम दोसर होइत छै कुतुममे सोनसभ नहि होइत छै
कु्तरोम अलग होइ छै
ओ अलग होय छै
हँ कुतरोमे अलग होइ छै सोन पटुआ सोन सोन ओहीमे होइ छै कहै छलै ने सोनपटुआ सोनपटुआ नहि कहै छै तऽ ओहिमे ओहिमे ई सोन होइ छै
ओ
तऽ हमरा तऽ बुझा ई पटुआसभ जे बाड़ीमे आब छिटय लेलए अनलक ह हमरा हइए उएह लोक आब उ ऊपर करै छै पहिला पटुआ कहाँ भेटैए
ओ
पहिला पटुआ जे खाइत छलियै साग पटुआके तऽ एकक रत्ती के अँगुरी एकक रत्तीके पत्ता होइत रहै कारी कारी पत्ता तीत हरहर
तब ई त बेसी लम्बा लम्बा पता
आब ई तऽ उएह सोनपटुआ जेका काँ होइ छै हम देखने छलियै गाछमे खेतमे ककरो केयने रस्ता पेरा जाइत छियै तऽ देखैत छियै
हू
तऽ ओतबी टटा गाछ ओहने ओहने गाछ ई तऽ एको रत्ती नहि तीत होइ छै
हँ आ ओ पहिले तितोस रहैत छ
ओ त तीत हर हर
हँ
करिया करियाआ ओ तऽ उऊपटि गेल बिआ आब कहाँ ओ रहै छै कतऽ भेटतै कतहु ओ तऽ ओकरऽ ओमे टेस्ट रही
हँ
एहिमे तऽ कोनो टेस्टे नहि छै
हँ
एक रती तीता पन्न ने छै
हँ
आ ओहिमे तऽ तीत रहै हर हर होइत रहै तीतसँ माहुर
पहिलुका चीड़ सभटा आब हटल जाइ छै ने
हँ अ
आब तऽ मधुश्रावणी एयलै हन तऽ ओहिमे तऽ गौरीसभ बनल जेतै गौरी जे बनबै छै तऽ ओहिमे की सभ दै छै
गौरीमे हरद पड़ै छै दूभि पड़ैत छै कुसुमके फूल पड़ैत छै
हँ
जे गौड़री बनेनिहार छथिन से नया साड़ी पहिरथिन आओर हुनको खोँइछ पड़ै छै ताहिके बाद खोँइछ पड़लाके बाद तऽ ओ गीतनााद गेल होत ब्राह्मण गोसाउनीके गीतनाद होइ छै सब देवी देवता ताके गीतनाद हेतै तकर बाद विषहहाराके हेतै तहन गौरी बनाल जेतै उएह गौरी जे बनेथिन से अपन गौड़री ता बनेथिन गौड़ीक के गीत हेतै
हूँ एक दिन पहिलेे बनि जाइत हेथिन गोल हँ हँ
रौड़री बान्हि कऽ आ रातिमे ओना जकर दूर दराजमे छै तऽ तकरा तऽ दू दिन पहिले बनबय पड़तै तब ने एक दिन पहिने भड़ दौड़ि जेतै
पड़तै
हँ तऽ दू दिन पहिले बनेतै तखने तऽ एक दिन पहिले भार पठेथिन
हू
तऽ ओ भार जे छै से अहाँके एक दिन पहिले पठबय पड़ै छै आओर जे अपनो एतऽ बनै छै ने गौरी नैहर सासुर दुनू ने होइ छै
हँ
नैहरोके होइत छै सासुरोके होइ छै